हं जी कहियो
जी हम मेनका बजै छी।
कत स बजै छी हँ दरभङ्ंगामे कत स
अ मतलब दरभंगा हमर जिला अइ गाँव अइ हमर दैरमा आ हम रहै छी दिल्लीमे।
दरभंगा मे कत रहै छी?
दरभंगामे नै रहै छी रहै छी हम दिल्लीमे आ दरभंगा जिला हमर ऐ से कहलहुँ हेँ।
दरभंगा जिला त अछि दरभंगामे घर हैत ने कतौ? कोन गाँव घर अछि दैरमा। आ दिल्लीमे कत रहै छी?
दिल्लीमे नजबगढ़मे।
नजबगढ़
हँ-हँ
हरियाणा बॉर्डरके पास?
हँ ओइसँ कनी पहिले।
कनी पहिले। कहांक छै?
आओर अहाँ कत रहै छियै?
हम मधुबनी डिस्ट्रिक्टसँ छी।
अच्छा
पण्डौल जानै छियै सकरी?
हँ-हँ-हँ-हँ जानै छीिय पं्डौल।
पण्डोलसँ दू किलोमीटर पच्चिम उमरगर शर आय।
अच्छा अच्छा तऽ मतलब ओतै छियै?
नहि नहि हमखा गुजरात छी।
अच्छा गुजरात मे रहै छियै अच्छा। चलू तहन अखन लगे ऑफिस तऑफिस मे छी अहाँ?
हँ ऑफिसमे छियै।
अच्छा चलू ऑफिस से भऽ जाइया बात अहाँके मतलब बैकग्राउंड में शोर वगैरह
चैमबर छै नेना
अच्छा अच्छा तऽ की कोन ऑफिस मतलब अहाँ की करै छियै।
हम करैय छिये कॉस्टिंग एकाउंटिंग के काम क रहल छी पैकेजिंग लाइन छै।
अच्छा अच्छा।
साबुन होइ छै ने गोदरेज गोदरेज के साबुन डिटोल, सीन्थोल त ओकर रैपर्स होइ छै खोली जे होइ छै जकरा अपन सबके गाँव घर के
हँ हँ खोली खोलिआ।
साबुन साबुन के खोली त वैहा जे छै अतऽ प्रिंट होय छै कागज या जे कोनो प्लास्टिक ।
अच्छा सब मतलब सब कम्पनीके अलग अलग छै। अच्छा।
होइ छै प्रिंट के बाद फेर अतऽ से कटाई होइ छै तइके बाद माल जाइ छै पार्टी के।
अच्छा।
देश विदेश हर जगह।
त अहाँ ओतऽ ओतऽ रहै छियै अच्छा। ओ तहन पढ़ाइ लिखाइ कतयस केने छी अहाँ।
हम पढ़ाइ लिखाइ केने छियै मधुबनी डिस्टिक हमर घर भेल ओतहिसँ आ ओतहिसँ हम अपन ग्रेजुएशन कम्प्लीट केने छियै आर के कॉलेज मधुबनी।
हँ हँ हँ हँ।
जानैत हेबै हमरसबके यूनिवर्सिटी एल एन एम यू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी।
हँ हँ दरभंगामे।
दरभंगा म ओतऽ स केने छीये ओहि ओहिके बाद हम दू साल दिल्ली मे सेहो रहल छी तीन सा दू साल तीन साल रहल छी हँ दिल्ली दिल्ली में हम रहे छलौं दू तीन जगह रहल दिल्ली मे एगो अहाँके की कह छै लाडोसराय छै साकेत स कनिक पहिले कुतुम मीनारसँ जस्ट दू सौ मीटर पीछे। आ एगो नागलोइमे सेहो रहल छी।
नागलो तऽ हमरा सबके बा मतलब एतऽसँ तेरह चौदह किलोमीटर अइ हमरा सबके ओतऽसँ।
और ओतऽ सेहो रहल छी कोटला मे सेहो रहैत छी।
कोटला कोटला कतऽ चंचल पारक ई कोटला ई कोट ने।
हँ रखोला लग।
हँ हँ बुझि गेलियै अच्छा।
पाँच छ किलो मिट टर अहाँके परत।
हँ हँ सात किलोमीटर छै रनहौला स सात किलोमीटर छै ई नाजबगढ़ चलू तहन अहाँके दिल्ली नहि पसन्द आयल जे अहाँ गुजरात पहुँच गेलियै।
एहन कोनो बात नय छै। अच्छा तऽ बढ़िआं ऑफर एल छेलैया तऽ
अच्छा अच्छा ओना शहरो बढ़ियां छै शान्ति छै।
नैय किछ ऑफर बढ़ियां एलैयै तैय दुआरे ओकरा जे छैय
अहाँके अवाज अहाँके अवाज बहुत कम आइब रहल अय हमरा।
कहलौं जे मतलब जे छै हम ट्राय केलियै यै जे दिल्ली दिसन आबय के
अच्छा-अच्छा।
अहाँ की करै छियै?
हम तऽ किछ नैय फिल्हाल करै छियै हाउसवाइफ छियै।
अच्छा अहाँके हसबैंड की करै छैथ?
आँ?
अहाँके हसबैंड।
हँ ओ करै छथिन मार्केटिंग लाइन में छथिन।
मार्केटिंग कुन कथी कुन चीज के मार्केटिंग?
आ मार्केटिंग जेना अथि टूडे टी लिमिटेड छै ओयमे स ओ छथिन।
कथी कुन लिमिटेड छै?
टुडे टी टुडे टी।
टुडे टी।
टूडे टूडे हँ चायपत्ती के कम्पनी छै। ओकर आरो ओना मतलब प्रोडक्ट सब छै मगर ओ फेमस छै टूडे टी कऽ कऽ।
हँ समझ गेलियै टूडे टी अपन अहाँ के मिथिलो में आबैया।
टूडेटी मिथिलामे नऽ बिहारमे नैय अय ओकर अथी।
नैय-नैय चायपत्ती अहाँके मिल जाइ छै।
अच्छा।
चायपत्ती इंडिया गोल्ड के टुडेटी के मिल
हँ इंडिया इंडिया गोल्ड के मिल जाइ छै।
टूडेओटी के मिल जाइ छै।
अच्छा अच्छा ऑ भऽ सकैया। च्छा अहाँके कत्ते दिन भेलै एतऽसँ जुड़ला अय मंचसँ जुड़ला।
हमरा ज्यादा दिन नैय भेला हमर वाइफस् जुड़ल छथिन। तऽ ओ हमरा कहलखिन
आच्छा अच्छा चलू। हमरो सबके जादा दिन नैय भेला हम तऽ इनफैक्ट बुझियौ काइले स हम बाते चालू केलौं हँ। आ जुड़लौं तऽ भऽ गेल कत्ते दिन हमरा मतलब मगर हम एक्टिव नैय छेलौ हँ। एक्टिव तऽ हय इधर आ जा एक्टिव हम काइल स भेलौं हँ।
के कहलैथ?
हमरा छैथ कियो जानकारे छथिन अतै के ओ हमरा मतलब कॉन्टै क्ट नंबर देलऽ मतलब कॉन्टैक्ट करै लैथ उत्पल जी स हुनका स हमरा आइ भेट भेल। काज उम्हूं। तै दूआरे। मम्मी
अहाँके सासुर कतऽ यै दरभंगा? नैहर कहलियै की सासुर कहलीयै?
हमर, हमर नैयहर और सासुर मे जे छै ने से एके स्टॉप के बुझयौ त आगा पाछा छै दैरमा हमर सासुर भेल, रनधर रनधैरमा जे छै से हमर नैयहर अय से रनवे हमर सासुर अय। हां।
बगले-अगल मे छै।
अगले-बगल मे हां। छै से छै। और अहाँ के विवाह कुन गाँव भेल अय।
हमर विवाह बगले मे, हमरो नैयहर सँ नैयहर से कि कहु नैयहरे कहै छै ना। सासुर तऽ हमर भेल, हां सासुर तऽ हमर भेल कनिया के गाम छैन, ओ बगले मे छै दू किलोमीटर छै हमर घर से। दु अढाई किलोमीटर अवन्तिका जी उहै गाँव के छैथ।
अच्छा-अच्छा।
आ हमर अपन गाम भेल सोहरारे।
अच्छा। अ, आ। चलु पंडौलो मे हमर सबके छैथ जानकार, हमर मतलब एगो दाय पितयोत दाइये छथिन। ओतय के।
कतऽ के।
प्रॉपर पण्डौले के छथिन।
प्रॉपर पण्डौल के तहन तऽ राकेेश टोलीेे के हेतै।
हां नै कैह सकै छी शायद उ सब चौधरी छथिन शायद।
हां तऽ राकेश टोलिये के हे
हां-हां-हां ओ सब ओते के हेथिन। भऽ सकैया।
त अखन अहाँ सब दिल्ली मे रहै छियै ना।
हां हम सब दिल्ली मे रहै छियै ओते। हां दूगो बौअवा छै।
की करै छै।
हां बौअवा पढ़ैया, एगो अय दसवी मे, एगो अय मे दूसरी मे।
एगो छोट छै।
एगो छोट छै हां।
तऽ दसमा मे जे पढ़ै छथिन उ कुन सी बी एस सी बोर्ड सँ कऽ रहल छथिन या कुन बोर्ड से।
सी बी एस सी बोर्ड से।
सी बी एस सी बोर्ड से।
हां-हां।
बढ़ियाँ छैन।
हां सी बी एस सी बोर्ड से छै।
अखिनी ध्यान देथिन आय-काएल के जेनरेशन मे कनि इम्हर-उम्हर पर सेहो ध्यान दै छै।
हां-हां से तऽ छैहये नै ओ तऽ पूरा देखा पड़ै छै तै दुआरे कनि वि व्यस्त
गार्जन, गार्जन के सपोर्ट स सब पैघ होई छै आय के, आई के जेनरेशन के लेल गार्जियन के सपोर्ट सबसँ पैघ छै, आ ध्यान रखनाय सबसँ सपोर्ट छै।
बिलकुल - बिलकुल, बिलकुल- बिलकुल।
जे हमर धिया पुता की कऽ रहल ये कतऽ ये कोनो ओकरा ओकरा लेल दिककत ई सब नै हेबाक चाही।
हाँ बिलकुल- बिलकुल छैहीए कि।
अहाँके हस्बैनड जे तहन द बे बेर बरार फील्ड मे
हाँ।
की कहलियै?
हेलो अहाँके आवाज नै एकदम क्लियर नै ऐब रहल ऐ हमरा आवाज।
की कहलियै?
हम मतलब अहाँ की कहलियै? हम सुनलऊ नै बढ़िआँ सँ।
कहलाउ जे अहाँके हसबेंड तऽ ऑन द वे रहैत हेथिन न। जदातर फील्डे मे रहैत हेथिन।
ह - ह मगर ऐब जाय छथिन टाइम टू टाइम घर हुनकर जादा देर के वर्क नै रहै छै ऐब जाय छथिन। चैर पाँच बजे, तीन बजे ऐब जाइ छथिन घर। हु जते देर मार्केट टाइम हँ ऐब जाय छथिन।
तऽ दिल्लीए भैर रहैत हेथीन।
ह - ह दिलियै भैर। अपना एरिए भैर, मतलब जते दूर नजबगढ़के एरिया पड़ै छै ने। चाहे ओयसँ कनियो एक दू जेना नजफगढ़के आसपास, उत्तम नगर भऽ गेल, विकासनगर भऽ गेल। हरिनगर भऽ गेल ई सबके मार्केटिंग के अन्दर छैन। ई सभमे चलै छथिन इ।
हाँ।
ह- ह।
मेट्रो ब्लू लाइन पूरा कवर करैत हेथीन।
ह। मेट्रो के रूट नै कैह सकै छी, कियेकि हरिनगर सब दिस तऽ मेट्रो छै नै उम्हर।
उधर नै एतै लेकिन अहाँ के उम्हर तऽ हेत न नजफगढ़ मे तऽ छै।
ह- ह- ह हमरा सबके छै, मेट्रो छै। बनलैये हाले फिलहालमे होइ छै दू, तीन, चैर साल। हु न्यू लैंन चालू भेलैये।
हँ।
हु ग्रे लाइन चालू भेलै। तऽ छै मेट्रोओे के सुविधा छै, बसोके बढ़िआँ सुविधा छै। सभचीज सुविधा तऽ छैेहे हँ।
अहाँसभ गाँव बराबर जाइ छियै कि
ह- ह बिलकुल गाँंव जाय छीये कि, गाँंव किये नै जेबै।
आ गांव स
बेगर गांव, बेगर गांवके थोड़े ने होइ छै किछु यौ।
गाँवसँ जुड़ल रहबाक चाही न।
बिलकुल। हमसब कोनो आइके पीढ़ी थोड़े नै छियै। आइ काल्हिके बच्चा सबके नै मोन लगे छै तऽ उएह बात छै हमर अहाँ के रेस्पोंसबिलि टी छैे सिखेनाइ बतेनाइ अपन रीति। रिवाज सभचीज अपन संस्कार अपन आभार अपन व्यवहार सब चीज।
आबक बच्चा सबके। वैहे बच्चा भविष्यमे ओ चीज के पकड़िके राखि सकै छै जकरा ई स
त बिलकुन। आ बिलकुल ईका ई काज ई महत्वपूर्ण काज हुनकर पेरेंट्स के छैनि। घरमे ओ जेहन माहौल करथिन अपन हर रीति रिवाजके ओ फॉलो करथिन तऽ बच्चा।